तत्र
नमस्कार नमस्कार, ठीक छै।
ठीक मित्र, की हाल चाल तोहर?
ठीक छै, अपन सुनाउ?
सभ ठीक छै मित्र।
तो आज बताउ कोन विषय पर चर्चा करैत चाहैत छी।
तऽ मित्र आज हम चर्चा करब गाम आ शहर शहरी जीवनक
ठीक सुनाउ
तऽ मित्र कली हम गाम गेल रही बहुत दिन बाद गामक वातावरण देखलहुँ तखन मनमे विचार आयल जे गाम आ शहरक जीवनमे कतेक अन्तर अछि
बिल्कुल ई तऽ बहुत रोचक विषय छै हमरो हमेशा ई जानवा इच्छा रहैत अछि जे कि गामक जीवन नीक की शहरक जीवन
गाँवमे चारुकता हरियाली खेत स्वच्छ हवा आ शान्त वातावरण देखि कर मन बहुत प्रसन्न भर जाइत अछि
हँ गामक लोक सब सेहो एक दोसरा के संग बहुत अपनापन से रहैत छथिन आ सुख दुःख मे एक दोसराक सहायता करैत छथिन
सही कहलहुं गाममे पड़ोसी केवल पड़ोसी नहि बल्कि परिवारक सदस्य जेका व्यवहार करैत छथि
हँ मुदा शहर मे लोक सब अपन अपन काज मे एतेक व्यस्त रहैत छथिन जे कतेको बेर पड़ोसी के नाम सेहो नहि जानत
सही कर्ममे शहरमे रोजगार व्यवस्था आ पढ़ाइक अवसर बेसी होयइत अछि एहि कारण दूर दूरसँ लोक आयत अबैत अछि
शहरमे विद्यालय महाविद्यालय अस्पताल आ दोसर सुविधा सेहो गामक अपेक्षा बेसी उपलब्ध रहैत अछि
बिल्कुल ई बात सही अछि मुद्दा शहरमे ट्रैफिक प्रदूषण आ भीड़ भावक समस्या सेहो बहुत देखल जाइत अछि
गाम मे प्रदूषण कम होयत अछि भोरक समय पक्षी क आवाज आ ताजा हवा मन के बहुत शान्ति देत अछि
बिल्कुल हमरा तऽ गामक नदी पोखरि आ खेत खलिहान बहुत आकर्षित करैत अछि
हँ मुदा किछु गाममे एखनो नीक सड़क अस्पताल आ उच्च शिक्षाक सुविधा पर्याप्त नहि अछि
एहि कारणे बहुत युवा पढ़ाइ आ रोजगार लेल शहर दिस जाय लागैत छथि
बिल्कुल शहर मे कमाई के अवसर बेसी अछि मुदा जीवनक खर्च सेहो बहुत बेसी होय त
सही कहलु गाममे कम खर्चमे सन्तोषपूर्ण जीवन बितावल सकैत अछि
हँ गामक भोजन सेहो ताजा आ प्राकृतिक होयत अछि जे स्वास्थ्य लेल बहुत लाभदायक मानल जायत अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल शहरमे समयक कमी कारण बहुत लोक तैयार भोजन आ बाहरी खाना पर निर्भर रहैत अछि
गामक पर्व त्योहार सब सेहो बहुत उत्साह आ सामूहिक रूप से मनावल जाइत अछि
ओ तर पुरा गाम एक परिवार जेका मिलि जुलि कर सम्पूर्ण रूपसँ मनावल जाइत अछि
बिल्कुल शहरमे सुविधा बेसी अछि मुदा गाममे अपनापन आ सामाजिक जुड़ाव बेसी महसूस होइत अछि
हमरा लागैत अछि जे गाम आ शहर दुनू अपन अपन विशेषता आ चुनौती अछि
बिल्कुल बिल्कुल आ विकास एहन होयबाक चाही ताहि ले गाममे से बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य आ रोजगारक अवसर उपलब्ध हो
तखन लोकसभके केवल मजबूरी सेहो शहर पड़ि जाय एहन स्थिति धीरे धीरे कम भ‌ए सकैत अछि
गाम आ शहर दुनू एक दूसरक पूरक छथि दुर्लभ संतुलित विकास देशक प्रगति लेल आवश्यक अछि
सही कहलहुँ जखन आ शहर दुनू समान रूपसँ विकसित होय तखन समाज सम्पूर्ण देशक भविष्य आरो उज्ज्वल बनत
बिल्कुल अहाँ गामक वातावरण मे बहुत प्रसन्न कलीयो मुदा की भविष्य मे गामक जीवन सेहो शहरक जेका बदल जाए
हँ धीरे धीरे एहन परिवर्तन देखऽ लेल भेटल रहल अछि सड़क अन इन्टरनेट बिजली आ आधुनिक सुविधा गाम धरि पहुँच रहल अछि
ई तऽ बहुत नीक बात अछि जे सुविधा बढ़त तऽ लोकसभके छोट छोट काज लेल शहर जयबाक आवश्यकता कम पड़त
बिल्कुल ज़ गाम मे नीक विद्यालय अस्पताल आ रोजगारक अव अवस्था उपलब्ध होयत तऽ बहुत युवा अपन गाममे रहि कऽ काज करत
मुदा कतेको युवा पढ़ाई पूरा कर शहर मे बसि जाइत छथिन ओ सब फेर गाम कम आबै छथि
रोजगारक कारण एतऽ होइत अछि मुद्दा बहुत लोकक मन एखनो गामक माटी आ अपन लोकसभमे जुड़ल रहैत अछि
हमरा लागैत अछि जे गामक जीवनमे तनाव शहरक अपेक्षा कम होइत अछि
हमरा लागैत अछि जे गामक जीवन मे शहरक तेज जीवन शैली ट्रैफिक आ काजक दबाव कारण लोकसभ बहुत व्यस्त रहैत अछि
हँ बिलकु सही कहल‌उहं गाम मे साँझक समय लोक सब चौपाल आ आंगन मे बैसी क गप करै छथि जे बहुत सुन्दर परम्परा अछि
बिल्कुल एहन बात चीत संग आपसी समबन्ध मजबूत होइत अछि आ लोकसभब एक दोसरक समस्या सेहो बुझबैत क्षति
बिलकुल शहरमे एहन समस्या बहुत कम लोको सब निकालि पाबै छथिन
काजक व्यस्तताके कारण बहुत परिवार दिन भरि एक दोसराके नीक संग बात सेहो नहि कर पाबैत छथि
बिलकुल गामक बच्चा सब खुला मैदान मे खेलैत छथि मुदा शहर मे खेलबाक जगह कम होइत जा रहल अछि
सही केलहुँ एहि कारण बच्चासभ मोबाइल आ कम्प्यूटरपर बेसी समय बितएब लागैत अछि
खेती गामक अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार रहैल अछि आधुनिक तकनीक एकरा आरो बेहतर बना सकैत
हँ मित्र वैज्ञानिक खेती सिंचाई आ मशीन उपयोग सङ् किसानक उत्पादन बढ़ाओल आ सकैत अछि
हँ जे गाम में उद्योग आ छोट छोट व्यवसाय बढ़त तऽ रोजगार सेहो बढ़त
बिल्कुल तखन शहरमे अत्यधिक दबाव सेहो कम होयत आ ग्रामक विकास तेज होयत
हँ हमरा लागैत अछि जे गामक संस्कृति आ परम्पराके बचाके रखनाइ सेहो बहुत जरूरी अछि
हँ आधु आधुनिकता अपन समयपर अछि मुद्दा अपन भाषा संस्कृति या लोक परम्परा हमर पहचान अछि
गाम आ शहर दुनूक नीक बात सब अपनाओल जायत तऽ समाज आरो मजबूत बनि सकैत अछि
शहरक सुविधा गामक अपनापन दुनूक मेल बहुत सुन्दर भविष्य बना सकैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे आनेवाला समय मे गामक विकास आरो तेज गति से होयत
आ जखन गाम आत्मनिर्भर बनत तखन देशक अर्थव्यवस्था सेहो आरो मजबूत होयत
सही कलियौ गाम आ शहर प्रतिस्पर्धा नहि बल्कि एक दोसरक सहयोगी छथि दुनू संतुलन विकास से भार तक वास्तविक प्रगति के आधार बनल
अहाँक विचार सुनी हमरा लागैत अछि जे भविष्य मे गाम आ शहरक बीचक दूरी धीरे धीरे कम भऽ सकैत अछि आधुनिक सुविधा अब गाम धरि पहुँच रहल अछि
हँ इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क आ डिजिटल सेवा कारण गामक लोक सब सेहो ओर दुनिया संग जुड़ि रहल छथि ई परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण छै
कि एकर मतलब ई अछि जे भविष्यमे बहुत लोक शहर छोड़ि कऽ फेर गाममे बसबक निर्णय ले सकैत छथि
सम्भव अछि जे गाममे रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य आ इंटरनेट जे का सुविधा मजबूत होएत तऽ कतेको लोकोग गामे मे रहि के काज करे पसन्द करते
कोरोना महामारीक समय सेहो बहुत लोक शहर छोड़ि अपन गाम लौट गेल छलाह तखन गामक महत्व फेर से बुझायल पड़ल
सही कलियौ ओहि समय लोक सब बुझले जे कठिन समय मे परिवार आ गामक सहयोग कतेक मूल्यवान होय
गामक लोकसभब एक दोसरक मुद्दा करब जेमे बहुत आगाँ रहैत अछि एहि गुण हमरा बहुत नीक लागैत अछि
बिलकुल ककरो घरमे कोनो समस्या होत तऽ पूरा गाम एकजुट भए क सहायता करबाक प्रयास करै त छै
शहरमे सुविधा बहुत अछि मुद्दा सभमे कमी आ भागदौड़ लोकसभकेँ थका दैत अछि
बिलकुल एहि कारणे बहुत लोग छुट्टी मे गाम आबिक के शान्ति अपनापन महसूस करय चाहै छथिन
हमरा लागैत अछि जे गामक प्राकृतिक वातावरण मानसिक स्वास्थ्य लेल बहुत लाभदायक होइत अछि
हँ स्वच्छ हवा हरियर खेत नदी पोखरि आ खुला वातावरण मन के शान्ति दे दै छै
मुदा गामक युवा सभ के आधुनिक शिक्षा आ तकनीक सङ्ग जोड़नाइ सेहो बहुत जरूरी अछि ह
ह युवा सबके नीक शिक्षा आ प्रशिक्षण भेटत तऽं ओ अपन गामक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान द सकत
समर अ आ सरकार पर्याप्त सङ् गामक आधारभूत सुविधा आरो मजबूत बना सकैत अछि
बिलकुल सड़क अस्पताल विद्यालय इंटरनेट आ सिंचाई व्यवस्था जतेक मजबूत होएत ओतेक गामक विकास तीज होय
हमरा लगैत अछि जे गामक कृषि के आधुनिक तकलीफ से जोड़बाक समय आबि गेल अछि
हँ वैज्ञानिक खेती जोन मौसमक जानकारी आ आधुनिक मशीन किसान सब लेल बहुत उपयोगी साबित बनि सकैत अछि
तखन किसान आमदनी बढ़बत आ युवा सङ्ग सङ्ग खेतीमे रुचि लेबय लागत
सही केलियै खेती लाभदायक बनत तऽ गामक अर्थव्यवस्था सेहो मजबूत होयत
तखन किसानक आमदनी शहरक सुविधा आ ग्रामक प्रकृतिक सुन्दरता दुनू मिल जायऽ जीवनक गुणवत्ता तऽ बहुत नीक भरि सकैत अछि
बिल्कुल विकासक मतलब केवल ऊँच ऊँच भवन नहि बल्कि प्रत्येक नागरिक लेल समान अवस सर उपलब्ध करने य सेव छै
हमरा आशा अछि जे भविष्य मे गामक बच्चा सभके पढ़ाइ आ रोजगार लेल मजबूती सिन शहर नहि बन पायत अछी
हँ जखन प्रत्येक गाम आत्मनिर्भर तखन भारतक विकासक गति आरो तेज भऽ जायत
सही कहलूँ गाम आ शहर दुनू विशेषता संग लयकर आगाँ बढ़ना एक एकटा मजबूत समृद्ध आसन्तुलित भारतक पहचान बनत
हँ एते गप केलाक के बाद हमरा लागैत अछि जे गाँव आ शहरक बीचक अन्तर भविष्य मे धीरे धीरे बहुत कम बन जाय की अहाँ केओ एहन सोचै छी
हँ विकास समान रूपसँ होइत रहल तऽ गाममे सेहो ओहि सुविधा उपलब्ध होयत जे आइ मुख्य रूप से शहर मे देखय लेल भेटैत अछि
तखन शायद लोक सबके केवल रोजगारक कारण अपन गाम छोड़ के दूर सहरक जाायबे आवश्यकता कम पड़त
जह उद्योग व्यवसाय आ आधुनिक खेती गाम धरि पहुँचत युवा सभ अपन गामवमे रहि कर उज्ज्वल भविष्य बना सकैत
हमरा लगैत अछि जे पर्यटन दिशा मे सेहो गामक बहुत पैघ सम्भावना छै बहुत लोक प्राकृतिक वातावरण देखे लेल गाम आबै चाहै छथिन
सही कलहुँ जे गामक संस्कृति लोककला ह्त शिल्प आ प्राकृतिक सौन्दर्यके नीक सङ्ग विकसित कयल जाय तऽ स्थानीय लोकक मे रोजगार सेहो भेटत
गामक लोक सब बहुत मेहनती होइ छथिन हँ उनका आधुनिक प्रशिक्षण भेठे ह तो ओ आरो नीक काज कर सकत
हँ आधुनिक तकनीक आ परम्पराक अनुभव दोनोक मेल गामक विकासमे बहुत उपयोगी साबित भऽ सकैत अछि
बिलकुल शहरक लोक सब सेहो आब छुट्टीके समय गाम दिस घुमय लए लागल छथि ओते शान्ति य स्वच्छ वातावरण हुनका आकर्षित करैत अछि
बिलकुल व्यस्त जीवन से किछु दिन दूर रही प्राकृतिक वातावरण में समय वितरण मानसिक रूप से बहुत लाभदायक मानल जाइत अछि
हमरा लगैत छै जे गामक बच्चा सबके कम्प्यूटर इंटरनेट आ डिजिटल शिक्षाक के सुविधा अवश्य भेटबाक चाही
डिजिटल शिक्षा संग गामक विद्यार्थी दुनिँभरक ज्ञान घर बैसल प्राप्त करऽ सकैत छथि
सँ प्रभावशाली बच्चा सबके अपन सपना पूरा करबाक बेसी अवसर भेठल
हँ हुनका केवल शहर जाय पर निर्भर नी रहत पड़त आ गाँव में बहुत किछु सीखीक काज कर सकत